हेलो?
हेलो।
बोलिेये?
बोललियौ, की सब क रहल छै?
खाना अर खेलियै?
हू, खाना भए गेल छै।
इधरो भोए गेलयै।
ह, की खेलियै खानामे?
उी करल क करी
कहली, खानामे खा ले छिय अै?
हँ, खाना खााय लेले छियै।
की बनेलिये छियै, खाना मे?
खानामे, चावल, दाल, सब्जी, दालभाजी, मक्काके रोटी।
अच्छा, ई दलभाजी की होइ छलै?
कि बलिय दीदी?
भाजी बोललियै, कि दलभाजी की होइ छै?
दाल भाजी ओ, अथी होइ छै ने, पोरक पत्ता।
हँ- हँ, पोरक पत्ता तऽ जानै छै।
दाल मे डालके, ओकरेमे लहसुन गोट आओर, अदरकके सारे चीज से छौंक दै छियै, बनाके घाटके। कची कच्ची मिर्च, और पहले न, पहले मेरा से पहले काट के सब दे दै छै। चिए, थोड़ा कच्चा मिर्च, आ नमक दे के, आ लहसुन चार डालके, उसीमे छिलके।
बात करा
आ हमे बौआ देखते, कैसे -कैसे कर रहियै।
नहि, तऽ बहुत बोलियै ने दल भाजी, तऽ हमहूँ कहियै नहि बनने छियै, एकके चलते पूछ लेलिय ह, कि केना बनबै छी?
हँ, अच्छी बात है। पुछलियै तऽ, नै दीदी तऽ वैसी बनबै छियै, वैसेहे सबकोइ पहिले दाल दालके कूकर मे डाल दै छियै, ओकर बाद न सीटी मार के जब गैल जाइ छै ने, तब ओकरा उतार के दलघटनी ले घाट दै छियै, बुझलियै?
हँ
आर ओकर बाद सबकुछ दे के छौंक दै छी।
अच्छा लगै छेलै, स्वाद लगैत हेत
स्वाद खूब- खूब सुन्दर, खूब सुन्दर स्वाद सोनघर
ह हँ नैय सोनघर कुछो लगै छेलै न, तऽ बहुत नीक लगै छै खामे, हमहूँ आरके बनबै छेलियै। लेकिन ओ जैसेेकी बत बथू वाला साग धऽ के बनबै छेलियै पालक
हँ-हँ-हँ दाल दे के बनबैत छियै न?
हँ हँ लेकिन ई पोरो पोड़ोके पत्ता धऽ के नै बनेले छेलै, पोड़ोके पत्ता के बचका बनेनेे छियै? आ चना उनामे डालके पोरो पत्ता सब्जी आर बने कथि कहै जाइ छै? केराव जे कहल जाइ छै।
हँ -हँ।
ओहो मे डालके हमरा ओरके ने समस्तीपुर मे छाठ के पारन के दिन केराव आ पोरो के पत्ता के सब्जी जरूर बनै छेलै। एकदम नियमतह से बनबै
ओ
तब अपने छठ पूजा तब करै छियै अपने?
मम्मी जी करै छथि ने, मम्मी आरके नै करै छियै मम्मी जी करै छथि ने हमरा यहा, हमरो मम्मी नवादा मे करै छै।
ओ सासू माँ करै छलखिन ने?
हुम्म हमर सासू माँ करै छथिन, हमर माँ करै छथि।
घाट -आर पर तऽ जाइ छियै, जाइत होयबै कि घरही भए
हँ जाइ छीयै घाट-आर पर। किया नै जेबै घाट आर पर?
हमहु आर के जाइ छेलिया। हमरा घर तर भी हमर सास मम्मी करै छेलखिन ने मम्मी तऽ बड़की त हमर गोतनी भेल खिन हुनका हसबैंड नै जाय दय छेलखिन, हुनका हसबैंड कनहु न जाय दय छेलखिन।
तऽ हमर आजादी दैय छेलखिन तऽ हमहु ने मम्मी के जोरे चलि जाय ओ नैय जाइ छेलखिन हमे जाइ
बहुत सारे लोक रहै छै दीदी जे नै जाइ छै, नै दै छै जाय ले, लेकिन ओइ सँ न होइबाक चाही घाट पर जाइमे कोइ दिक्कत नै छै, घाट तऽ जाइके चाही ने।
बतइयौ इतना महान पर्व होइल छै, छठि पर्व के कते महान हैय पूरा दुनिया देश प्रसिद्ध छेलै आ महापरव आओर में तऽ जा ही के चाही, लेकिन गलत सोच हैय कि जे न आदमी न जाइ छेलखिन। हमहु अपन गोतनी के बड कहै छियै, कि धुर भैया कैसे बोलै छल चलियौ न साइसो हमर कहथिन कि चलै लेऽ लेकिन नै जेथिन हम
तब पता नै कते लोक के उपका भइ गेल हैय न जाय चाहै
आब तऽ एबे करत कनी दिन में आब तऽ चालू भेल भादो साबन खतम भ तब आसिन दुर्गा पूजा छ्ठ दिवाली
हम्मे आरके जाइ छियै दीदी हम आरके जाइ छियै एना नहि करबै जेबै तऽ कभी कभी नै जाइ छियै कभी कभी भेल की आ बौआ रहि जाइ छैयने तब नहि जाइ छियै छोटा छोटा बौआ रहि जाइ छैयने तब ओना मे नै जा पबैत छियै एना जाइ छियै।
ओइसे कि जैसे कभी रहे कि तबियते खराब रहल आदमी के जैसे कि पूजा पाठ मे नहि जाइ छलखिन नहि जाय के पड़य होइ छैय। महिना मे तऽ एगो दिन ऐसन आ जाइ छैय जे पूजा पाठ नहि करै के पड़य छलै। ह तऽ रहै छै तऽ आदमी नहि गेलक चल भाय ओहिसन मे तऽ जाना ही नै चाही। लेकिन एना कना नै जेतै एना तऽ जेबे करतै।
हँ नहि नहि से जाय छियै ओना करबै त नहि होय छैय मम्मी एक गोटा जे छथिने एना कोनो कोनो बात ले कोनो दिक्कत भए गेल ने तब नहि जाइ छियै एना जाइ छियै सब जगह दुर्गा मेला देखै लए भी जाइ छियै। यऽ ओकर बाद छठो पूजामे जाइ छियै दीपोवली बढ़िएँसँ करै छियै। मारिते झाड़ झूर करै छियै तऽ।
ओ दीपवलीमे तऽ पहिले मेहनत करयके पड़ै छैय कते घर दुआर साफ करियो तब जा कऽ दीपावलीके बड़ परेशानी भए जाइ छैय दीपावली से पहिले।
देखेने छियै। कोनो परव आबै छै ओकरासँ पहिले घर आर लगलकै कते जंगल जंगल लागै छैय नै लगै छैय। साफो सुथरा तऽ साफो सुथरा घर दुआर लगल कते जंगल जंगल छैय साफ सुथरा करै पड़ै छैय।
घर अंगना साफ करै छलियै तऽ कते चिक्कन लागलै दीपावली के रात मे देखै छियै दीप जलै छैय।
हँ हँ।
ह बहुत अच्छा लगै छैय पर्व त्यौहारमे अच्छा लगबे ने करै छैय बच्चो सब आर खुश रहल छलै न।
हँ तऽ ओहि सबमे तऽ मन भी शुद्ध लगै छैय ने। थोड़ा सा उत्साह बढ़ै छैय मन शुद्ध लगै छैय कुछ करै धरे पर एना तऽ रोज रोज खाना पीना होयबे ने करै छैय।
रक्षाबंधन के बाद से तऽ स्टार्टे ने भऽ जायत पूरा सावन से सोमवारी के मेला ओकरा बाद रक्षा बंधन तकरा बाद भादव आयत तऽ फिर जन्माष्टमी वाला मेला ओयके ओकरा वाद आयत
हमरा आरदने तऽ सबसे बड़का मेला लगत अथी के ह नाग पंचमी नहि होत
हँ हँ देखै छियै उधर के मतलब कि नाग पंचमी के मतलब वीडियो आर मोबाइल मे देखै छेलियै बड़की बड़की के साँप नि कलै छलै हाथ ले के सब चलै छलै।
हँ।
हँ हमरा सबके न नाग पञ्चमी के मेला लगै छलै, ने तऽ पोखरी मे जब भगत नहाय ला घुसे छलै तऽ।
ह ब। हमरो ही वैसेहिे हमरो ही वैसे होइ छै, दीदी भगत नहायलै जाइ छै, तऽ नहि सब मिल के। लोग जाय छै, गाँंव वला फेर गीत आर गइते लेडीज लोग जाय छै।
हममे इ। क त।
कि बोललियै।
साँप जे निकालै छलखिन बड़की बड़की गो।
हँ हँ सांप निकालै छथिन उधर दरसिंह सराय छै ने समस्तीपुर।
बोली दे ह अपना एने है। समस्तीपुर गेले छियै, तऽ हम मुजफ्फरपुर छै ने तऽ ससुराल हमर। समस्तीपुर भेल तऽ हुवा।
ससुराल मुजफ्फरपुर भेल ने।
ससुराल भेल समस्तीपुर मायके मुजफ्फरपुर तऽ मुजफ्फरपुर मे। त नहि देखलेखिन। समस्तीपुर मे देखै छलियै बड़ी बड़ी गो सांप आओर के।
ह हँ निकलै छै से यहाँ भी दीदी यहाँ। यहाँ उतना नहि करै छै पर यहाँ अभी बहुत। अच्छी तरह से धूमधाम से मतलब फूल आर सब करवल जाय छै।
तऽ नाग पञ्चमी के दिना की करै छियै अपने आरके।
हमे आरके ओहि घर दुआर कर के ने फिर। जे होइ छै, मेला आर लगै छै। छै दू तीन दिन मेला लगै छै, नाग पञ्चमी के हमरा गाँव मे। भगवती मेला भगवती मेला।
ह।
वहीं सब मिलके जाय छियै, भगवती जी निकले छथिन नहाय। तऽ सब मिलके जाइ छीयै देखे ले सब। प्रसाद मिलै छै, फूल फेर करबाबै ल जाइ छै, जिनका बाल बच्चा नहि होइ छै ने। ओ आर सब लोगन जाइ छथिन, फूल आर कराबै भगती स्थान वह सब।
नहि मुजफ्फरपुरमे नाग पञ्चमीक के दिन ने कुछो न भय जाइत छै। घर आंगन पलक अपना कछ बनलक। आम कटहर सब खैलक ओर दिना।
हँ हँ।
पार्टी आ।
ह।
मौसा के पढ़बे आबै छै पूरा। मम्मी के देखै छै पूरा घरमे फिर दै है। ऐसे मनाओल जाइ है, आब ससुरार मे नीम पत खायके प।
आम कटहल इधरो खायएल जा दीदी इधरो खाइ छै तनी। सब मिलके आम कटहल फेर वह कुश कुशे मे जल डार मतलब जल भरके। लाओल जाइ छै, नदी से बुझलियै।
हँ तऽ हमरा आरके ने कूश के पूजा भए छलै, ओना कूश आसके म। बालू के ले ज के भगत से पढ़ायल जाइ छले। आ उहे ह से दै छलखिन तऽ घर अंगना मे पूरा में छुटा छलै।
ह जहाँके जे नियम छै ओ होइ छै।
आ ससुराल में हमरा देखे छीै दूध लाबा चे छले।
हँ हँ दूधे लाबे रहे छै हमरे ए ब मे दूध लाबे रहय छै।
नीम के पत्ता मम्मी सब के देखे छियै एगो एगो दै छल।
नीमके पत्ता दही के साथमे ने। इधर भी होइ छै नीमके पत्ता दहके साथमे खाएल जाइ छै।
ह सब जगह के। तनी मनी नियम बदलल रहै छलै बाँकी ओएहे चीज छलै सभ जगह।
हँं सब जगह के अलग अलग नियम होय छै सब जगह के लोग अलग। अलग अलग नियम करै छथिन जेना जेना जुगता छै तना तेना सब करै छथिन।
ठीक है दीदी टाइम पूुर गेल छै।
ठ। ठीक छै धन्यवाद ठ छै।